हेलो
हेलो
हँ तऽ आइ हमरा सबके टॉपिक छै दिल्ली
अच्छा
ठीक य
जी
हँ तऽ हमे किछो अहाँकेँ बताबै छी दिल्लीके बारेमे अहाँकेँ किछो पता यए तऽ अहाँ बताबू
नइ नइ अही पहिले बताबू
अच्छा हम बताबै छी दिल्ली जे छै एगो मतलब भारतके राजधानी छै अपन जे देश छै भारत ओकर राजधानी छलखिन दिल्ली
अच्छा
हँ आओर इह ई जे छै एक प्रमुख महानगर छै हमरा सभके मतलब हमरा सभके आबैत छै महानगरमे से एक आबै छै आ ई जे छै मतब मतलब भारतके राजनीतिक ऐतिहासिक आओर सांस्कृतिक आओर आर्थ क्षेत्र केन्द्र के रूप मतलब केन्द्र के प्रसिद्ध छथिन औ दिल्ली के इतिहास जे छै क राजधानी मतलब बनै छै बनय के प्रयास करलकै मतलब गौरव प्राप्त छै एकर राजधानी जे बनलैए एतोका प्राचीन स्मारक गाँवसँ स्मारकसँ लए कर क लए कऽ अध्य आधुनिक इमारत तक मतलब अद्भुत संगगम देखै के लिए मिलै छै दिल्ली के जे छै भारत के दिल भी कहल जाय जाइ छै किएकि ई जे छै देश के शासन व्यवस्था आओर महत्वपूर्ण गतिविधि के केन्द्र छथिन
अच्छा
आओर कहि सकैत छी अहाँकेँ किछो पता यए तऽ अहाँ बताबू कनि
हँ हमरा दिल्ली के इतिहास थोड़ा बहुत
या अहाँके कुछो एक्सपीरियंस या तऽहाँ बताबु अपन
अ दिल्लीे देखियौ दिल्लीे इतिहास जे छै ने अत्यन्त समृद्ध आऔर गौरवशाली छै ठीक छै मानल जाइ छै कि महाभारते कालमे जे छै ने एतय इन्द्रपश नामक जे छै ने एगो नगर रहै एते जे पाण्डव की राजधानी रहिय महाभारत आर देखने छियै ने
हँ हँ
पण्डव सब जे रहै अपन ओ अर्जुन आरके सभके जानै छियै कि ने
हँ हँ पाण्डव करव ईसभ बताबू बताबू
तऽ ओकरे समय से समय में जे छै ने ओ सब जे छै दुर्योधन से लड़ाइ हय के बाद जे छै इद्र जे छै ने इद्रप्रस्थ नामक सॉरी इन्द्रप्रस्थ नामक जे छै ने अथी नगर बसेलकै रहे आ जे पां्डव राजधानी रए
अच्छा
के साथ जे छै ने क कते शासक जे छै त शासन करलकै राजपूतो करलकै य त तुर्कियो वाला सब करलकै खिलजी तुगलको मुगलो अंग्रेजो सब जे छै अपन अपन जे छै एतय जे छै शासन करलकैए आ लेकिन प्रत्येक शासक जे छै ने दिल्लीके विकासमे महत्वपूर्ण योगदान देलकै ह योग ई तरहस देलकै य मुगल काल मे जे छै ने दिल्ली के विशेष रूप से मतलब प्रसिद्ध भेले या मुगल सम्राट के यहाँ जे छै अनेक भवमान भवनो भवनो आ किलो आऔर मस्जिदों का निर्माण करलकै रहए बादमे अंग्रेज जे छै दिल्लीमे जे छै ने प्रशासनिक केन्द्र के रूपमे विकसित के कहैके मतलब छै प्रशासन जेना पुलिस आर सबके केन्द्र जे छै े अथी करलकै रहे आ वर्ष जे उन्नैस सए एगारह मे जे छै ने अंग्रेज आर अपन राजधानी कलकत्तास से दिल्ली के स्थानंतरित क देलकै मतलब बदलि कऽ जे छै ने पहिले तऽ कलकत्ता मे रहे अपना आरके अथी राजधानी भारत के जे छै तब आ हँ ओतयसँ बदलि कऽ जे छै ने दिल्ली कए देलकैए अच्छा अहाँके दिल्लीके भूगोलिक स्थितिके बारेमे पता यए
हँ हँ पता छै बताबै छियै अहाँके दिल्ली जे छै भारत के उत्तर उत्तरी भागमे स्थित छै एकर जे छै पूर् में यो यमना नदी बहै छै आओर जे कि दिल्ली के महत्वपूर्ण जल स्रोत मे से एक आबै छै। बाकी दिल्लीके मौसमके बारेमे कहि सकैत छियै त दिल्लीके मौसम जे छै गर्मीमे बहुत अधिक गर्मी पड़ैत छै एतेक गर्मी पड़ैत छै कि ओतय मतलब लोकसब मतलब बिना ए सी कुलरके सम्भवे नहि छै। एतेक जे जादा गर्मी पड़ै छै आओर ओतय की होइ छै कि कभी कभी गर्मीमे पानि भी नहि आबय लागै छै मोटर से पानी भी नहि आबै छै आओर बहुत मतलब कहि सकै छियै कि दिल्लीे लोकोके लिए बहुत जादा गमभीर समस्या भए जाइ छै गर्मीके के दिनमे आओर एतेक जादा ओतय गर्मी करै छै, आदमी सबके लू लागि जाइ छै ओनय, एतेक जादा गर्मी होइ छै और जकरा यहां जकरा पास ए सी नहि छै कुलर नहि छै ओनय त रहनाइए बहुत मुश्किल कहि सकै छियै छै। और सरदी के दिनमे भी का ठंढा ओनय रहै छै बहुत ज्यादा ठंढा लागै छै, गर्मीमे त गर्मी लागिते छै, लेकिन ठंढ़ियो मे बहुत ज्यादा ठंढा लागैत छै।
हां, दिल्ली मे पोल्यूशन भी बहुत जादा होइ छै मतलब के आ जेना पोल्यूशन कहैके मतलब छै गाड़ी ताड़ी चलै छै ने त ओ जे छै गन्दगी बहुत कार्बनडाईऑक्साइड साइड सं इ सब बहुत जगह रहै छै तब, आ दिल्ली मे रहै वला लोग और अधिकतर देखै छियै बीमार पड़ि जाइ छै, बहुत जल्दी। आ और की औ ओतै छै रहे मे मतलब बहुत एक तरह से कहल जाय ते एक तरह से कहल जाय ते बहुत सुविधा भी छै और अथि भी छै, दू त मतलब
खराबी भी छै।
खराबी भी छै, आब ओतना भयानक गरमी मे ते एतना दिक्कत होइ छै ने गर्मी के समय मे, कि नहिये पुछु ठंडी के समय में ते गीजर और चला के अपन गरम क के ठंडी मी मे नहा लै छै लेकिन आइ आइ काल्हि के समय मे ओतुका पानि जे छै ने आब बहुत जादा गरम भए जाइ छै। ओत मतलब बहुत तकलीफ होइ छै। ओना ओतुका राजनीतिक महत्व पता अइ अहांके। हां
कथिके, राजनीतिक महत्व, हां हां हमरा पता छथिन हमरा एं, एकर पहिने त हम बताब छी कि दिल्ली के क्षेत्रफल कते छै। दिल्ली के क्षेत्रफल लगभग अहांके चारि सौ चौरासी किलो वर्ग किलोमीटर छथि कि, जेकि मतलब तेजीसं बढ़ि रहल छै जनसंख्या और शहरीकरण के कारण इ जे छै भारत के सबसे व्यस्त शहरमे सं एक गिनल जाइ छै दिल्ली। जेकि हमर भारत के राजधानियो छै, अं आब बाकी कि राजनीतिक महत्वके बारेमे अहांके कुछो बताबै छी हम। दिल्ली जे छै भारतके राजनीतिक राजधानी छथिन और एतुका जे छै एतय मतलब दिल्लीमे भारत सरकारके प्रमुख कार्यालय स्थल छै, मतलब स्थित छै, पार्लियामेन्ट हाउस राष्ट्रपति भवन ईसब दिल्लिएमे छथिन। और विभिन्न मंत्रालय भी दिल्लीएमे छै और देशके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जते भी सरकारी अधिकारी सब छै सब दिल्लीमे कार्य करै छै और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के बहुत महत्वपूर्ण बैठक कार्यक्रम और आयोजन भी होइ छै दिल्ली मे। एतऽ दिल्लीमे जे छै सु सुप्रीम कोर्ट भी छै।
हँ।
अच्छा तऽ अहाँ किछो बताबू सांस्कृतिक महत्वके बारेमे दिल्लीमे।
तऽ द दी दिल्ली के जे छै ने भारत के लघु भारत भी कहल जाय छै मतलब छोटका भारत भी कहल जाइ छै कियकि देश के लगभग सब राज्य के लोग जे छै ने एते निवास करे छै ठीक छै। आ सब अ आ सब भा षा के लोग जे छै धर्म के लोग। आ रीति रिवाजके मतलब जे छै सभ स मतलब सभ रङ्गके लोक रहै छै ओतय आ सभ भाषा बोलै छै जेनाकि दिल्लीमे हिदिओ बोलै छै अंग्रेजिओ बोलै छै पंजाबिओ बोलै छै उर्दूओ बोलै छै मतलब अनेक प्रकारके भाषा। तऽ बोलल जाइ छै। एत । एतऽ जे छै ने आ सब अलग-अलग धर्म के लोग जे रहै छै अलग-अलग मतलब त्यौहार मनबै छै मतलब पर्व मनबै छै। दिवाली ईद। क्रिसमस बु अ गुरु पर्व मतलब जे छै बहुत मतलब बढ़िआँ देखैओमे लागै छै दिल्लीमे जे छै आ अथी आरमे हम गेल छियै ओ तऽ बहुत बढ़िआँ लागै छै।
अच्छा।
हँ। ओतय दिवाली आरमे खूब लागल मतलब लागल स्वर्ग घुसमे छियै अभी बाँकी बात ओतय ओतुका शिक्षा व्यवस्था आर केहन छै हमरा तऽ नहि य पता अहाँके पता यए तऽ बताबू किछ।
अच्छा ओतुक्का शिक्षा व्यवस्था भी मतलब बहुत अच्छा छै जेकि हमर अपन देशके राजधानी भेलै तऽ लाग सुनैएमे हेतै कि बढ़िआँ शिक्षा व्यवस्था छै छै ओथौका। तऽ हम अहाँके शिक्षा व्यवस्था शिक्षा के बारे मे कुछ बताबै छै दिल्ली जे छै ने शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंन्द्र में से एक आबे छै एतय प्रतिष्ठित विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जवाहर नेहरू। रु यूनिवर्सिटी आ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मतलब ई सब जे छै दिल्लीमे बहुत प्रसिद्ध छै ई सब यूनिवर्सिटी। और आर्थिक दृष् टी से भी दिल्ली अत्यन्ंत महत्वपूर्ण छै छथिन। आओर एथौका जे छैथ। व्यापार मतलब व्यापार उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन आओर सेवा क्षेत्र भी मतलब बहुत तेजीसँ विकास होइ छै और दिल्ली जे छै भारतके सभसँ समृद्ध शहरमे सँ गिनल गिनल जाइ छथिन। और एथौका। परिवहन व्यवस्था के बार बारे मे भी मतलब कहल जा सकै या कि एथौका परिवाहन व्यवस्था भी बहुत विकसित छैय एतहो मतलब दिल्ली मे मेट्रो के सुविधा य अहाँके पता य क नहि अहाँ कहियो मेट्रो मे सफर केलहु ह।
हँ मेट्रो में तऽ खूब सफर करलियै ह ओहिमे तऽ एसी तेसी। सी लागल छै बैठे के भी खूब सुविधा। लेकिन वएह कभी कभार भीड़ भाड़ भए जाय छैय ने तऽ ओतय जे छैय खड़े खड़ी जाय पड़े छैय लेकिन बाद ब की सब कुछ आ बहुत जल्दी जल्दी समय पर आबे छैय मेट् ो मिनटे मिनट पाबे छैय और एक किलोमीटर के अंतराल में भी एकर एक किलो दू किलोमीटर के अंतराल में एकर स्टेशन बनायल छैय लेकिन बहुत सुविधा छैय दिल्ली में मेट्रो जे छै बहुत आसा छैय गर्मी में त लगभग बुझियो की मतलब। मेट्रो आधा आदमी के जान बचेने छैय।
अच्छा।
हँ आ बाकी बात बतबे छी अ एतुकबा जे छैय ने घूमेय फिरे वाला स्थल भी अच्छा छैय दिल्ली में जेकि विश्व भर में प्रसिद्ध। छै पूरे दुनिया मे प्रसिद्ध छैय एत बाहर विदेश सब के लोग आबे छैय एते घूमेय के लिए आ बतबे छीय ई कत क कोन कोन जगह घूमेय ले आबे छैय लाल किला जानते हेबै जतऽ झंडा फहराएल जाय छैय। ओतय इंडिया गेट पर आबै छैय कुतुब मीनार छैय लोटस टेम्पल छैय हनुमान ोम्स छैय कहैके अक्षर धाम छैय ई सब जे छैय। भारत के संस्कृत व तू कला और इतिहास को प्रदर्शित करै वला चीज सब छैय ह हर वर् जे छैय ने कात एक साल जे छैय तऽ लाखो विदेशी जे छैय आबे छै घूमेै छैय सेल्फी ले छैय यस मौज करै छैय खूब मौज मस्ती करै छैय अपन फेर चलि जाइ छैय।
अच्छा अहाँकेँ कतय कतय घुमने छियै दिल्लीमे बताबू कनि।
हँ हमे तऽ लालू किला गेल छियै इं्डियो गेट गेल छियै कुतुब मीनार गेल छियै लोटस टेम्पल आ दूरेसँ देखलियै नहि गेलियै लेकिन हँ हनुमान जीके जे छैय ओतय अथि अथिी बनायल छैय क मूर्ति बनायल छैय उ देखने छय अक्षर धाम ने गेलिये बाद बाकी ओते जे छैय ने एडवेंचर आईलैंड छैय ओते एडवेंचर आईलैंड में जे छैय ने एगो तरह के मतलब पार्क छीये ओहि में जे छैय वाटर पार्क बनायल छैय य ओहिमें झूला छैय नहबै के भी अच्छा मतलब सुविधा छैय मतलब बच्चा अउर र के लिए बहुत अच्छा घूमे अउर र के लिए छैय जगह छैय हमरा तऽ फेर जाय के मन करे छैय एडवेंचर आईलैंड कैकि ओते बहुत बढ़िया लागे छैय अहा कते कते क घुमल छियै दिल्ली मे तनि कनिटा बताबु।
अच्छा हमे तऽ जाद जगह ज्यादा जगह नहि गेलहुँ हम इं्डिया गेट बाँकी एक बेेर गेलहुँ रहए आओर अक्षरधाम हमरा तऽ अक्षरधाम बड़ी वहाँ ओतहु